हेलो नमस्कार, कहै छी ने खाना खा छी, हँ इहाँ तऽ खाना खा छी अहाँके बताबै छी ने खाना खा लने छी, की की खे छी इह त खले छी।
चार भात उलोइके भुजिया तरकारी इहे सब खैले छी अहाँके बताबै छी ने की की खैले छी इहो ओहे चीजमे खैले छियै आ सुनैमे आयल छियै कि अहाँके बारा नीक नीक चीज खाइ छी।
ज वी क्य है लाबै छी न कभी अंडा, रोटी, चावल, मीठ, चावल ह स लवै छी आर।
आओरो बताबै छी ने अहाँ सुनयमे आलै ह कि बेंगलोर जाय छी अहाँ घूमे, सही बात हइ क्या।
हँ अहाँ के तो सही सुनले छीियै काह इहें मन न लागे छै अहााँ के लागे छी मन इहा मन न लागे छै। ओहि से जाइ छियै।
क करियै यै काहेकि रहैत रहैत ह दिमाग क कऽ बोर हो जाइ छियै ओहिसँ जाइ छियै ह।
तऽ कथि कह कथिी कथि खाइ छी अहाँके दालि भात भुजिया लोइके सब्जी हँ इहके भी इह खाइ छी दालि भात भुजिया लोइके सब्जी भिंडी रोटी अचार चटनी इहेसभ खाइ छी सुनैमे आबै छै कि यहाँ से ह आम के बागवानी छियै सही बात है क्या ह आम के बागवानी आम के छिय लीची के छियै कठहर के छियै आओरो कथिी कहै छ ने अ के
लीची ग छी
यह सब गुआरीी बहुत बहुत छिय य। अहाँके कहै छियै ने कठहर के सहजन के आम के ई सब छियै आ सही बात है
क्या। हँ अहाँके तऽ सही सुनले छियै काहेकि आमके बागवानी छियै लीचीके बागवानी छियै कठहलके बागवानी छियै ईस कहाँ लेके जाइ छियै आय समझै छी ई बात आ ले
ह तऽ जाइ जा ने
ओहिसँ हम कहै छियै कि अहाँके कहबै ने तऽ चै छियै।
काहेकि बड़ी बड़ी रुपआ हम कमाइ छीियै ओहि से हम
ईस नहि खर्च नहि कर पाबै छै ओहिसँ अहाँके बोलै छै ने बड़ी रुपैआप जााबै छै सब बुझै छियै अहाँके कि नहि आ
बंगलोर मे कथी काम करे छिय लेबर मिस्त्री के बोरा ढोल छै। तऽ बोला ब छीिय अह त होइ छै अहाँ तऽ कचड़ भने छिय ने।
अहााँ के मौसम कइसन छी।
मौसम बड़ी खराब छै रौदा हो जाइ छैियै आ ओकरा बाद कथिी कहै छै ने रौदा हो जाइ छियै धूप आबै छियै नगबै छियै इतना आब छै। जक मुक
साफे मुँह अथ कोिया हो के रह जाइत छै ओहिसँ ईसभ रौदा उदा मे न निकलैत छै अहाँके भी कहै छै ने से न निकलैत छै ठीक छै हँ अहाँके तऽ मने बात तऽ ठीक कह ले छिय।
र उददा उद मने आनिक।
रौद हम भी नहि निकलबैइ ठीक छ। आ
आ कहै छै ने कोन कहै छी जाँे ह करै छीिय
हँ करै छी लेकिन काह नहि उठाबै छी अहाँसँभी बात करब ओककर बाद ओकररा फोन उठबै चाहे करबै ठीक छै।
ओ ई तऽ बातऽ छीयै आ पंखा। ने छियै सही क्या बात, केना देले छियै पंखबा ई अहाँके त देले छियै अथी। अस्सी हजार के, अहाँ के केितना देले छी इहाँ ते देले छै। दस हजार के वहाँ के सुने मे आयल छी, हँसी- उसी मिठाई छियै, खियाबै छियै ने ह तऽ आबे छै कभी हम अहाँ क भी खियाबै छी। पसी केीिया होइ छै मुर् केिया होइ छैर न चौ खियाबे छीियै खसी के मुर्गा के बड़ी नीक नीक मनावे छीिय यहा के ह ई त बात छीिय इ यहा के बड़ी नीक नीक मनावे छी सुने मे आ छै। अहाँके माता पिता माताजी च आग लगे रह छै। आम के सी बात छै त हँ हँ सही बात छियै क्य करै छियै आम के लगेे छियै त खा छियै से ने
हँ हँ ई तऽ बात छियै याद।
एगो बात याद करे छै अहाँ गर्लफ्रेंड पड़ल छै, लड़का के अच्छा जाय दै छै याद करे छै हमरा कोनो प्राँब्लम नहि अइ।
छोड़ ओसभ बात छोड़ै, कहै छै ने कही घूमेमे चलै छियै। नेपाल, दिल्ली, पट नइ से। हँ हम तऽ चलै छियै, बेंगलोर चलै छियै, आ काठमाण्डू चलै छियै। आ अथी चरै छियै, दूर गाय चरै छैय, महादेव पूजा करैत छैय। ह। आ कोई छी, जाइ छियै। आँय। हँ, हेलो।
अहाँके के कहलौं कोनो फोन करै छीयै।
हँ इहै तऽ करैत छियै लेकिन नहि उठाबै छै, अहाँ से बात छै ने ओहिसँ, सुनैमें अबैत छैय कि अहाँ बोबियाकके जानै छियै। ओक दिन अहाँके। बड़ी मारि मारिलै छियै, अरे ना नहि ओ।
बौखा लड़का छै ओहि कोनो कह देेने छै, ऊ लड़का सबके खाली मारै छै, सलियान सब के नइ सलियान सबके छुबो नइ करै छै, काहि ल तऽ सलियन सब के लागतै ओकरा मारके मंगा देतै ओहिसँ। कोन लागै जाय छियै स।
अहाँ कह छै ने, अहाँक सुनै। बड़ी मार- मारलै छियै। हँ तऽ सुन ले छियै ठीक सुन ले छियै, लेकिन क्या करैत छै, ओ हइ तऽ हनुमानेनु ओहिसँ ओकरासँ न लागै छियै बड़ी मार- मारै छी, इतना मार।
मारै छियै ना देह के बोकला झाड़ देबै छीयै ओहि से हम ना लागै छी ओकरा से काहेकी कब ऊ मार के म मूड़ी उड़ी फोड़ फाड़ देले छै ओकरा बाद पता चलै छै यइ ई सब बात कब फोड़ ले छै कब ना फोड़ले छै ओहि से हम ना लागै छी ओकरासे मानि लेबै छी नालगबैछीयै मुंह हूं अहाॅंके कहै छै ना
है कथि कहै छियै आम रोटी खूब अहाँके खाइ छियै ने। हँ, यहाँके तऽ आम रोटी सब्जी खूब खाइ छियै, अहाँके खाइ छियै। नहि, हमें कहाम न मिलै छै। लेकिन आम के गाछ रोपले छी, अहाँके रोपने छीयै, हाँ यहाँ तऽ रोपने छीयै, आम के रोपने छियै, लीची के रोपने छियै, कटहल के रोपने छीयै, जलेबी के रोपने छीयै, अम अमधुर।
के रोपले छियै अनार के रोप पले छियै आम के रोपले छियै, पपीता के रोपले छियै।
रोपले छियै, स्ट्राबेरी के रोपले छियै अहाँके तऽ बडा नीक नीक रोपले छियै। हेलो हेलो अहाॅंके तऽ बडा नीक नीक रोपले छियै। हं हं इहाँ तऽ नीक नीक रोपबे कल छियै अहाँके बताबै छी छै ने अहाँके फेर कोनो फोन करै छियै अहाँ ई तऽ बात छियै फोन करै छियै लेकिन क्या करै छियै अहाँसँ बात करै छियै अभी जब हमरा टाइम मिलै छै तऽ अपने बात करै छियै। ने आओरो कहै छियै ना सुने मे आबे छियै खाना उना बड़ी नीक नीक बनाबै छियै सही बात हइ क्या हँ अहाँके तऽ सही सुनै छियै काहेकि हम नीक खाना बना लेबै छियै पानि उनि सभ
खाना बनाबै छियै दाल बना लेबै छियै भात बना लेबै छीयै कचरी बना लेबै छियै चॉप बना लेबै छियै आलू चॉप बना लेबै छी आलू भुजा बना लेबै छियै आलू आलूके ए ए एथी रोटी बना लेै छीयै आलू आलू पराठा खाइ छी कभी
ह ईहां त दे
खाइ छी आलू पराठा आलू चॉप आलू भिण्डी आलू रोटी आलू चॉप इहे सब खाइ छी आ सुनैमे आबै छै बोबिआ बड़ी मार मारले छियै अहाँके लैका फैका के ना बड़ी गलत सोचले छियै
काहेकि बोबिया हैना इतना इतना कोनोके मारलै नाहिये मने है ना बहुत मार मारलै तऽ कहबै ओ आरोत सुने मे आबै छीयै से अहाॅं सर्विसिंग कराबे गेल छियै। तऽ चार घंटा रुकवा के ओकरा बाद एकैस बाई एकैस रोपे लगे छै सही छै या ह अहाँके कोन बताबे छिय अरे ईहाँ पाता चलै छै सब सब जेितना कुछो करै छै सब पता चल जाई अहाँके एगो पंखो कीनले छै हॅं हँ सही पांखा किनले छियै अहाँके कैसे पता छै ई बताबै छी अरे इहाँ पाता रहै छै सब पाता रहै छै ई बात लेकिन कोनो कहै नहि छै ओहिसे लेकिन सुने मे अबै छै ई अहाँके पंखा कीन ले छीयै त आ आ बाईक मोटरसाईकिल सर्विसिंग करैले छीयै त पार्टी ना देेले छीयै पार्टी देवे छीयै कि ना देवै छैयै हाॅं जरूर देवे छीयै ना के देख लै छीयै पहिले हम कह देई छीयै ना कि मोटरसाईकिल सइकेल तो जेमे टाम न लागै छै ठ आ पंखो खरीद ले छियै आबे छै भी आरो पिकनिक उकनिक करा देबे छियै चल जाय छीियै ठीक छै काह हम कोनो कहे रह कछो आरो दू किलो आम ले अबै छै ठीक छै हम अबै नु अपने आम लेले अबै लीची लेले अबै कठहर ले के अबै एवोकाडो लेके अबे आऔरो पपीता खाय छी अहाॅं के हॅं पपीता त खााय छी बड़ा नीक लागे छै पपीता पपीता खाय छी सहजन खाई छी। डाली खाई छी इे सब खा पले कह देे छी ठीक छै ले के आबे छै पले कह छी बी मारे मारे छीियै जे छी हमरा के हँ ह अहाँ के जाने छीियै लेकिन क करे छै ले के अबे जब अबे तऽ ले के अबे हँ तऽ भूल ह ने पैे कहै छै अहाँके कैसे भूलबै हम अहाँके बात बात के आदर करै छी ओहि से
अहके खोखीा बुखार हो गेल छै ता मिियाज खराब हो गेल छै ता पोटा चुब छै नाकमे आ मूड़ी दुखाइत छै इहे सभ दुखाइत छै अहाँ कहैत छी ने अहाँके खै नहिह तऽ नहि उखड़लै कहै छी न नदी नहा चलै छी हँ नदी नह चल छी चलै छी अहाँके हँ तऽ आबै छी ने तऽ जाइ छी तऽ जाइ छी तऽ क एह नब छीऽ हमो इ च चलै छै नहि एक एक देना दै छी तऽ हम ओ कहियो नहि लऽके जाइ छै नहि नहि अहाँके बातके हम कभी टलबै नहि एक बेरके हम दस बेर जेबै सए बेर जेबै से कहै ई बात नहि कहै छै कैसे अहाँके कहि दनेे छी से नहि नहि जाइ छ ह हम जाइ छियै जरूर जाइ छियै हम हर दिना जाइ छियै मने पन्द्रह दिन बीस दिन अइसे नहाइ छियै हर दिना बोलै छियै हँ हँ पन्द्रह बीस दिन तऽ हमहूँ नहााय छियै यहाँके नहाइ छियै ने हँ यहँपर नहाइ छियै यहाँके भी नहाइ छियै तऽ ओहिसँ कहै छियै से चलै छै ठीक छै आओरो कहै छी ने अहाँके तऽ बड़ी फोन अबै छी आबै छी गाँवके हँ यहाँके तऽ आबै छी लेकिन उठाबै नहि छी अभी हमरा काम करैके छी पैसा क उठाब छी उठ लेे छीने इं